हू बुची सुत गेल बुची सुत गेल
नहि ओ तऽ भूख लागल छलै ने खन दूध रोटी नहि खेलकै कहे छलै भूख लागल किछ बहाना चाही ने काने क लेल
ऊपर छत पर गेलियै अथी लग
अच्छा ओहो ऊपरेमे रहैत छथिन नहि
हँ त जायके कनि कानके आवाज सुनके तऽ सब भेलै की भेलै की भेलै सभ सब दिस से आवाज देलकै
एगो बच्चा रहला प से होइ छै
आ बच्चोसभ देखैतने छियै कतेक बच्चोसभ नहि देखैत छियै कतेक नीक रहैए छै
की करबै
कहि दिय चलबे ने
हु
तुरत उठि जेतै हँ चलू ने
खेल लेल
हँ ओ केहनो गहरी नींद में रहतै ओकरा उ र के अगर या कहबै नब्या के घर चलोगी नब्या आई है कि तुरंत आधा मुरी उठा देते उसको रूम बुलाओ न
अरे तखन एनाहिते हमहूँ अहाँ गेलियै ने से ई तऽ सुतल रहै ई आवाज से चौकल गेले मम्मी कोन आय के आल है हम कहलियै नैना तखन हमरा कहैय आप त हमरा जाय नहि देलही तखन कोनअ लगै लै अखन दुनू के कनि कनि मैथिल बाज सिखाबै छियै हमस सब कनि मनी अबै छै तऽ एखन कनि मनि सिखय लक हमर हँ बड़की टा में बिसरि गेल छलै पूरा हे आब याद भेलनि हँ कनि मनि कहत खाना लेल पइन के लेल कहबे तऽ सब आदमी खा लेलखिन तऽ आब हम बैस चलिय खाना खा
अच्छा
आब खेबै
कतेक लेट खाइ छियै
हं हमर तऽ होए जाइत छै हम तऽ आ हमस जल्दी भऽ गेले
हं सोहल दिन कनी मतलब जल्दी
म से सब खेथिन तऽ ने खा लैथिन तखन खाइ छियै
अच्छा
जैसा
शशा श
अखनि सब खा लेलखिन हँ सब आदमी
धनवाद हमरा तऽ भूख लागै हम नइ हमरा तऽ भूख नइ हम खा लै छी
हम तऽ दिन चइल जाइ छथिन तखक हम खाई छियै
हँ
अब तऽ आदते भऽ गेल दिन के ड्यूटी दू बजे रात के गयारह बजे
हँ
नो आराम हुनको सबके अपन भुख लागल तऽ ईसब अपन खा लेलथि जल्दी एलथि तऽ जल्दी खेेलौ
हँ से हँ से तऽ छै आ काज बला के कोनो ठीक नय ने रहय छै कखनो कखनो आबि
हं ब हिनका टाइम के तऽ कोनो फिक्स नइ जेना आइ काल्हि कोनो भोरे जेथिन राइत के तऽ बारहो बाज जेतन जेना गाड़ी एतन तेना एथिन
हँ से तऽ छइ
बहुत लेट हो जाई छइ
तऽ गेट ओमहरेसँ खोल रहैतियै कि एमहरसँ खोलि रखैत छीम्हरसँ बन्द कऽ दैत हैत
गैरेज वला नइ नइ हमसब बन्द करै छी
अच्छा ई सब
हँ ओ सब नइ बंद ओ सब किछो नइ करै छथिन ओसब अपन गेट बन्द करै छथिन बस हम तऽ ई वला गेट रात कऽ खोलबे नइ करै छी
हँ ठीके
जे दने अहाँ सब अबै छियै ओ वलू नइ खोले छियै
हँ ठीके छय
बहुत दिक्कत होइत रहे छय
रात कऽ तऽ मतलब हँ केओ किछ किओ किछ हं से बात छै आ एम्हर की कहै छै हुनका ऊपरमे कते आदमी छथिन
किनका ऊपर मे
ओएह उएह जेहि घरमे अहाँसभ छियै ओसभ कतेक आदमी छथिन
दुए आदमी छथिन
अचछा
दुनू चचा चची छथि हुनका बहुत बौआ सब बाहर रहै छन आउट ऑफ इन्डिया रहै छै बेटा केओ रहबे नहि करय छै सभ आदमी अपनेतर होै छथिन भरि दिन अपन घूमैत रहलै रात क बस सुतल रसलै
ठीके छै
तब अब एना अपन टाइम छै
हू
करैत रहलनि अपन काज प्रोफेसर छल
हँ त हँ त आब बूढ़ो हो गेल छै त आब की दिक्कत छै आब कोनो काजे नहि छै अपन दुनू प्राणी घुमनाइ फिरनाइ
काज कर छथि एखैन
कथि
ओ श्री माताजी के प्रचार करै छथिन
अच्छा
ओहिमे जोड़ल छथिन ना तऽ ओहिमे बेसी काल रहइ छथिन एकटिभ
अच्छा
गाम जका कुकुरसभ एतौ भौकैत रहै छै
आब एतय कुकुर के जनसंख्या बहुत छै ने देख छिय अहाँ एखन गेट खोलिक निकलबे मुह पर देखिय कते हत पाँच सात आठटा त जरुरे हायत
सब गली के हमे सबके ओते आबि गेले
नहि नहि आठ नहि हमरो सबके गली मे छै पाँच टा त छैहे फिक्स
हमर बौआ के बड़की के काट लेने रहे तेहिया से तो हमरा के खूब डर होइत रहैया
नहि बड छैहो बड भोरमे अगर अहाँ मॉर्निंग वॉक के ले जाइयो त डरके मार यहाँके हालत खराब हो जायत
हम त निकालबे नहि करै छियै भोर क कतेक बिजी रहै छी
नहि हम कहियो काल एक एक दिन गेलियै देखलियै दोसर दिनसँ अहाँ हिम्मते नहि भेलहु कुकुर के देखिक पहिले नहि जाउ
ठछा से हो
बैसक दस राउंड जे छै ने पार्क मे चभी ताला खोलिक के पार्क में घुमि लेब
हँ ओहो छै ई त बाढ़ कहीं सबके ये ने
हँ हँ ओहिमे घुम ले ओहिमे ठीक छिये
हँ आम त दू तीन दिन गेलल हो त ने त बन्द रहै छै से त सास ससुर
नहि नहि खुलत चारि बजे चि बजे नहि नहि नहि एतय नहि छै चारि बजेके बाद खुलि जायत अहाँकेँ ओ चार बजेसे खुलि जाइ छै
म किछो एखने उनेने छियै पार्कमे
नहि दूटा दू तीनटा झूल छै बैसे वलाा छै अरे बहुत सुन्दर झूला सब लगबा देलखिन पप्पा राक्षससभ तोड़ि देलकै त लोक की करतै क कतेलोग वही अथी रहते
ढंग से जेना क देबे देख झूला झुलै छै तऽबच्चा झूल के छै बच्चा बच चामे बच्चा के संगे मायओ बैस क झुलि लतै त ओ त टुटिए जेतै ने कते लोड लेतै ओ बच्चावला झूला छै त बच्चे झूलतै
गाम घर में लोग गाछ में झूला लगाबे छले अते लोक खरीद क झूला लगाबे
वएह मस्त छलै मोटका रस्सी बन्हिऔ थकिया दियो मस्त
से अखनो एतौ बहुते आदमी सबके देखैत रहे छियै हमरा बौआ के जे स्कुल ये उम्हर साइड मे देखैत रहे छी अखनो लगाबे छै लोक साड़ी कऽ बानके तऽ कतो कतो हँ हमरा बड नीक लगैए हम सावन मे झूलब
बहुत नीक लागे छै झूला मस्त सावनके हरियर चूड़ी लऽ लेलहु
आखन तऽ किछु नै लेलौं दू तीन दिन के बाद हम तऽ लाहेके हम सब दिन सँ लाहे पहिने आ नहि भेटै हन जहिय के हँ तहिया के काँचके र पहनू
हँ हमहूँ उएह कहैत छियै मतलब एतय किछु लाह जल्दी बेसी ओतेक सुन्दर भेटैत नहि छै
हँ हम तऽ अगला बेर ऑनलाइन मंगा लेने रहियै बहुत महंगा पड़ि गेल रहय आ बेर सोचलियै
नहि तऽ हम काँचे हम काँचेके पहिर लैत छी नहि भेटैत छै तऽ हम बढ़िआँसँ काँचेके पहिर लै छिये
हँ त जिनका तखने हम मनीषा मनीषा क क कहै छलियनि हल्ला करै छलियनि से त आइए अपन चूड़ी उड़ी ओ सकरातेसँ करै छथिन नऽ त से आइे चूड़ी उड़ी सभ चीज पहिन लेलखिन मेंहदी उहन्दी सब चीज लगा लेलखिन कहै छलले तऽ हम कहलियै अही पूर्ति में छी अहि बेर हमर सबके तऽ बात नहि आ त की क सकै छी आराम से करब हमसब ओ सब चीज आय कऽ लेलखिन हिनका तऽ एहि सोम के हेतनि तै सँ संक्रान्ति वला के हेतनि आब सोम एतनि तऽ ताहि सँ अपन सभचीज कऽ लेलखिन हमर सभके दूगो बादमे हायत पूर्णिमा से हमर सबके भारी पड़ि जाइये सोमो करू मंगलो करू
हँ तऽ सोम दिनके खाइ छियै कि नहि
नहि नहि फलहारी पर
नहि हम तऽ खा लै छी
नहि हमरोसभके सासुरमे तऽ सभ आदमी खाइ छथिन मगर हम शुरूएसँ फलाहारी केलियै नऽ तऽ आबो हमरो मोन नहि होइ हन जे खाना खायके तऽ हम एखनो फलाहारिए करै
खा लैय छी हम साँझके खा लै छी हमरा हमरा ब्रत मे जे छै ने हमरा सबस बेसी लागैया ब्रस्पति
हँ ओहि मे अनुना खाय परे छै हम बहुत दिन केने छी
अनुना खाए नहि पड़ै छै लेकिन पता छै देह तेह अनेरो अहाँकेँ झुझुनाइत रहत कतबो किछु कऽ लियौ नहि कनि मतलब बेसी नहि कनि बेसी व्रत नहि बुझैत छै
हम तऽ बहुत बेर केने छै
ह हम अपन नैहरमे सात सालसँ ऊपर केने छलहुँ
मगर हमरा पता नहि किया हम ब्रस्पति। जहिया जहिया कलहु ह हमरा कोनो ने कोनो खुटका लागि जाय
नहि हथ होइ छै।
एक बेर केने रहियै तऽ बहुत सुन्दर केलियै आओर नियम निष्ठास से ही केलहुँ मगर की भेलै जे अचानक किछु भऽ गेल रहै त हमर व्रत छुटी गेल ओ बेर फेर एकटा ओर केलियै तऽ हम। बौआ कराबै भऽ गेल। के दुआरे कहलखिन जे सौपि दियऔ त ओहूमे हम एकैस एकावन रुपैआ दक्षिणा दऽ कऽ ब्राह्मण के छोड़ि देलियै एहि बेर फेर सोप के तऽ छै ने तऽ आ सोचै छ जहिया मांगल बन्न्द करबै तहिया हम ओकरा चालू करब कि कऽ सकै छीयै एगो उपास सुबे तक ने करबे एबे तऽ ओहो छै हमर सभके पंचमियो रहते ओहो। न करऽ के छै ओहि दिन आब
ओ कोन दिन परै छै।
सोमे दिन।
ह तऽ सोमे दिन पड़ैत छै तहन तऽ अनूने खेबै तहन तऽए ख खाइ सँ बढ़िआ फलहारिए कऽ लैब
ह तऽ फलहारे कऽ लेब आओर किछु
जी।
हमसभ तऽ करबै त सूट डूबय सभ पहिले करै के सूरूज डूबय सँ पहिले खाइ छी हमसभ तऽ हमरा सभके दिक्कत भऽ जेतै। जे कियेकि।
हँ तऽ बैसे उठै दिन हमहूँ करै छीयै ने हँ बैसा उठै दिन हमहुँ अनून खाइ छी न
ह, हमर साससुरमे तऽ मैना पंचमी होइत छै ई पंचमी नहि होइत छै हमसभ मतलब मधु श्रावणी करैत छियै ताहि दुवारे करैत छियै
ह, हम इहो दुनू मे हमहुँ करै छी बरसाइत मे तऽ हम अनून मे किछु नहि खाय छियै बरसाइत मे अनून मे सिफ अथी खाइ छै। खीर खाइ छी बस
ओ प्रसादी सभ आम सभ जे रहे हन
हँ बस एकटा आम जे रहै छै प्रसादी से आओर खीर।
ओ। तऽ गौर तऽ एखन तक पूजैत हेबै ने ओ न
मम्मी बारह साल तक केलखिन। तऽ छैहे तऽ हमरा ओ ओर कोनो ओवला गौरी केओ नहि केओ तीर्थ स्थान परर जाइत छथिन तहन ने होइ छै तऽ मम्मी कहलखिन बारह साल तक ह मम्मी कहलखिन हम बारह साल तक हम इहै पुजलियै बुझू न जेतबिय जेतै हम ठ छय
हमर सबके बाबाधाम बला गौरी नइ होइ छै
अच्छा